हेलो हेलो हँ की हाल चाल
बढ़िआँ अइ अहाँक और कीसभ करै छथि हम तऽ एखन बच्चा के पढ़बै छलहुँ अहाँ की सब
अच्छा अच्छा हमहुं त किछु खास नहि करै छलहुं हम पूछ चाहै छलहुँ जे अहाँ जे एहिबेर घुमय लए गेल रहियै कतय गेल छलियै मसूरी मसूरी हँ ओतुका कनि बतो ना कि सब भेलै ओतऽ मेन ची म
ओतय बढ़ियां जगह छै जाय के मोन हुए तऽ जायब खूब बढ़ियां जगह छै ओ तब पहाड़ सभ एक तऽ गेलहुँ तऽ मौसम मतलब देहरादूनसँ जतेक ऊपर उठैत गेलियै खूब सुन्दर मौसम एकदम ठंडा ठंडा लगे छले हे एतुका गर्मी तऽ बुझिते छियै एहन गर्मी से हम गेल रहियै तऽ बढ़ियां लगै छले और फेर जहन ओतय पहुँचलहु तऽ बारिश वारिश भेल रहै ओत। तऽऔर बढ़िए मौसम रहै। ओर घूमय वला एकसँ एक जगह छैय खूब बढ़िआँ जगह छैय कैम्पटी फॉल सब ओतयसँ पानि जे खसत ऊपरसँ झरना जेका सभ खूब सुन्दर लगै छैय। हेलो हेलो हेलो हेलो